हेलो
हँ दीदी गोर लागि छी
सोहागवती पुत्रवती रहुं धने अथी से जुड़ायल रहु की हाल चाल
ठीक छै अपन कहियौ ठीक छी
हँ हँ हमरो ठीक छै अपन कहियों
हमर ठीक अछि की करै छलहुँ
किछु नई बैसल एखने आब खाना पीना भऽ गेल आब सुतय लए जाइ छलहुँ आहा सबके भऽ गेल
हँ हमरो सबके एखने भेल
की सब
आइ तऽ खाना मे बड़ नीक चीज बनल छलए
की बनल छलाहे बड़ नीक चीज
तस्मै तस्मै बनल छलै आइ तस्मै और
ओ ओ आ ह ह बड् आनन्द आनन्द आयल हेतै तऽ खायमे
हँ
ओर बाबा की खेलैत बाबो तस्मैए खेलथि
हँ बाबो तस्मैइए खेलैत छलेथि हे बाबा पहिले बाजे छलथि हे किछो बना लेया फेर हुनका नीक लगलनि
हूं
ताहिके बाद ओ भैरि थारी खा लेलक
अच्छ हँ हँ बूढ़ पुरान के होइते छै कखनो किछ कखनो किछ होइते छै बूढ़ पुरान के तऽ और सब कहियो दाइजी ठीक छथि
हँ दाइयोजी ठीक छथि गेलथिऽ ओ नहि खेलथि ह हुनका पेट मे दर्द होइत छलनि हे मन खराब भऽ गेलनि उएह कहलखिन जे तस्मै बनाउ आ मोन खराब भल गेलनि तऽ कहलखिन नहि खायब
ओ तऽ सुतयले गेलयथ
हँ सुतेले गेलयथ कहलियै जे खा लिअ तऽ कहलखिन जे नहि भोर ले राखि दिय अखन नहि खेब
अच्छ भोर ले राखि दियअ एखन नहि खैब
ह और कहियौ बुच्ची ठीक छथि बौआ अपन
हँ हँ बौआ ठीक छथि बड़ बदमासी करय छथि एखन बड शैतान भऽ गेलयथ हे लेकिन एखन सुतलैथा है
छोट बच्चा सभ हमर बौआ त एनाहि परेशान क दै की कहू बड्ड परेशान करय छै तहिमे ओकरा कि भ गे गेलय या गांव के बच्चा गांव घर मे रहय के आदत से एकरा कहय छी दिल अतऽ बाहर के पाइने नै पचय छै किछु खाय छै लूज मोस अथी पेट झरऽ लगय छै पेट झड़ी पकैड़ लै छै
हूंम्म
ओहिसँ परेशान छी आब सोचे छीयै कनी कनी कहै छै
ह कहलहुं कि पिछला बेर जे गरमी रहय अहूंके बौआ तऽ हमरे जेहन रहै तऽ ओकरो गर्मी से फोका सब निकलि जाय की
देह मे देह मे तऽ नहि निक देह मे तऽ नहि निकलै पर माथ मे ओकरा निकल जाय फोका जेना
नहि माथ मे नहि निकलै छनि हिनका हिनका कनी नाक भ गेल छनि एकटा हाथ पर भ गेलन हे
औते क्रीम क्रीम सब एखन नहि लगेबय बुझलियै क्रीम त्रीम नहि लगेबय एखन बौआ के आ तेल सरिसो तेल सरिसो तेल स मालिश नहि करबय माथो ताथो में नहि दियऔ सरिसो तेल
नहि सरिसो तेल कहाँ दै छियै छोड़ देलियै कहिया नहि
हँ तऽ नीक केलहुँ सरसो तेलसँ बहुत गरम होइ छै न
हँ हँ ठण्डे आब ठण्डा खसतै तऽ देबै एखन तऽ नहि दै छलियै बौआ के
हँ आ गर्मी छै ने गाँव घर मे कहाँ दैन बड़ गर्मी छै आइयो बाबूजी कहै छलथि हे कनियाँ बड्ड गर्मी यै बड्ड गर्मी यै हमरो महीष बिएलै दू दिन भेला महीष बियेला
की भेलग महीषके
पारा भेलै
कार्य भेल
हँ पारे भेलैया देखियौ उएह मनुख केँ पारा होइ छै तऽ खुशी होइ छै आ जानवर के पारा होइ छै तऽ दुःख होइ छै सेहे देखियौ पर हमरा सबके पारिये भेल तैयो हमसभ बहुत खुश
हँ हँ किया नै दूध तऽ देबे करत
नहि दूध जे देत अपना अपना सभद कहैत छी
अच्छा अच्छा हँ हँ ओहि लऽ तऽ हम तऽ खुशे छी ओहिमे कि उदास होयके लक्ष्मी आयल छथि घरमे
हँ आ बुझियो एते बदमाशी कहै छथिन आब आब देखबै अगिला बेर हमर बेटी हैत दू सालके अहाँके बेटी हैत एते एहने रहत
एक साल के है तऽ हमर बे
आ एक साल चौदह की पन्द्रह महिना के रहती एहि टाइम मे ओहो
हूँ
हँ और सब तहन कहियौ सासुर मे सब ठीक छैथ ससुर सभ सभ ठीक छैथ
हँ
आइ यै अहाँ सबके जे सासुर अहाँ के जे सासुर ये ओतय जे बाबा छथि महादेव मन्दिर छथिन हुनकर कि कहानी छनि
हुनकर हँ ओ पहिले की रहै उम्हर जंगल रहै
अच्छा
हँ तहन एक एकटा मतलब हर जोते हँ हँ हर जोतैत रहथिन्ह एक आदमी तओ एनाहिए हं त एनाहिए टकरेलै तऽ देखलखिन की छै ओहिमे शिवलिंग तऽ नहि रह शिवलिंग के आकार मे जे रहै छथि अपन सबके महादेव से छलखिन हे फेरो सपनो देलखिन कि हमरा एतऽ स्थापना कऽ दिअ हम एतय से कतहूँ नहि जायब तऽ फेर ओत हे सपना कऽ देलकनि आ जेनाहि बाबाधाम मे अछि अपन सभके बाबाधाम जे अछि हन तेहने मंदिर सेम टू सेम तेहने मंदिर छै सब साइड सब भग वान। पार
इएह हमरा लागैय। अपना सब एक बेेर गेल छीयै अपन सबके बौआ सब के जे भाय सबके जे मुड़न भेल रहै
हँ हँ हँ हँ गेल
हँ तऽ अपना सब जे गेल हँ नानी बनेने रह सिमवरी भात तरुआ पापड़ सभगोटा मंदिर मे मुड़न भेलय गाड़िये जे
क तऽ एकटा गाड़ी मे बीस आदमी गेल रहियै
हँ हँ हँ हँ याद यै कोइच कऽ गेल रहियै अहाँ अपन नानी गाँव घुमेलौं हमरा सब
ओ जे नानी बनेने रहथिन सूदगर बोड़ी भात पापड़ तरुआ सब तकर किछ एना आ तैयो जे नानी हमरा सभ बच्चा के लऽ गेलखिन दुकान पर समान कीन देलखिन चीज खाय सब बला तऽ की दिन सब छलै कत एते मोन लागल रहै ओहिबेर
बएड मुन लागे पहिले
रहै माँ सब गेल रहै सबगोटा आर अपना सब बच्चा गेल रहियै एक झुंडे स बच्चा सब गेल रहियै
हँ आ आहाँ गेल छी की ओ जे चचा छलखिन जे हमरे गाँवमे बियाह भेलनि जिनका नानिये गाँवमे हुनकर बरियाती
किनकर
हमरे गाँंवमे जे मौसी सने बियाह भेलनि एतुका चच्चा के
हम नहि गेल रहि अहाँ सब गेल रहियै
हँ हमसब गेल रहियै बड़ ठंडा रहै हमस गेल रहे नानी के घर पर ओहो मे ओहोमे नानी खरीद के देने रहै मुरही कचरी चोप की कहाँ दिन सब एते देने रहै जे हमसब रास्ता मे खाइते एलो
बुझियौ कते मोन लाग नानी अहाँके आब तऽ नहि छथि कते नीक रहैत नानी अहुँकेँ नानी नाना दूनू गोटा बड नीक लागे तहने नानी गाँव हँ की करबै सभके जेतबी दिनके रहै छै तेतबी दिनके होइ छै और सब तहन कहियौ गाँव घर मे सब ठीक
हँ हँ गाँव घर मे ठीक अय आय कनी बारिश के मौसम अछि मौस म ठंडा अछि बारिशो भेल छलै हल्का हल्का एखनो टिपिर टिपि पिर करैये
आइ इम्हरो भैर दिन आई इम्हरो भरि दिन पानि भेले भरि दिन पानि भेला। एको बेर पानि नहि छुटले इम्हरो ठंडा मौसम इम्हरो यै पर गाँव घरमे ई छै खुलल खुलल छै आ एतऽ बन्द बन्द एतऽ बारिश हैत तऽ बुझैयो मे नै एत आ गाँव घरमे केहन नीक लागैत रहै छै पाइन तइन होइत रहै छै हँ बड्ड नीक लागैत रहे छै गाँंव घर के तऽ बाते अलग छै हमरा तऽ सभ कहै छथि कि अहाँ भरि जिंन्दगी बाहर रहलौं गाँवमे अरे हम हमरा गाव मे बहुत आनंद लागे या
हूंम्म बड्ड नीक लागे छै गाम सम मे किछ होइ छै की
नइ आय हम बाहर भीतर मे किछु ओहन नहि छै गाँव मे सब सुख सुविधा छै देखऽ चायो ओ तऽ अहाँकेँ आब एऐसन फैशन बाहर जेना नहि छै जतबी छै ततबी गाँव मे बहुत नीक छै ताजा हवा छै ताजा खाना खान पीन छी जे गाँंव के अरकंचमे स्वाद छै से दिल्ली के पनीर मे कतऽ स्वाद
हँ सही कहलौं हें नहि नहि सी कहलो हैं से आइ काल्हि के बच्चा सब कहाँ बुझै छै अपना सब भेलौं अलग बात
के जमाना मे चाउरक रोटी नून तेल आबक जमाना मे रो ब बच्चा सब खाइ छै पिज्जा ओ मोटका रोटी बना दै छै ओइपर तरकारी तीमन सजा दै छै कच्चे आ पिज्जा हँ पिज्जा क छै अपना सबके जमानामे ओ
खेने छी की नै पिज्जा
नै नै हमरा नै स्वाद ओकर ठीक लागैए की कहू
धियापुता तऽ चिखेनहे हैत
धिया पुता कहैये मम्मी मम्मी खा लिअ खा लिअ हम कहियै जा ई मोटका रोटी की खैब हम एनाहि नून तेल हमरा नीक लागैये बुझलियै अपना सबके याद यऽ मतलब हम अहाँ दीदी बेटी तीन गोटा जे नून तेल भात।
हँ प्याज ई शब्दस मिरचाइ रखबें
हँ ओ कते स्वदगर होइ छलै
ओहो लऽ मायर भय छलै अगना मे
हँ दुपहरियामे अपना सब आबै छलौं हेँ खाय लै दीदी बेटी आबै छलए सभगोटाे हँ किछु सब्जी ने अपन सबके हूंम्म सब गोटा फीक्स कऽ लेने रहियै दुपहरिया के अपना सब इएह खाय छलियै ओहो लए सभगोटा बैस जाइ छलए मंगै लै
हूंम्म आ बुझलियै कि कायल खिना गेल छलौं कलम आमक गाछि की तऽ एकटा बुढ़िया अहाँके याद अइ जेकरा सँ अहाँ गप करैत रहै छेलियै
हँ हँ
से हमरा पुछैये बौआ ओ बौआ कतऽ छथि तऽ हम कहलौं जे किये तऽ नै बड्ड नीक छलथि हे बड्ड बात करै छलथि हे हमरासँ से याद आवल अहाँके देखलहुँ है तऽ हमरा भेल जे वएह अ सब अहीं सभ रहै छलहुँ हे से ओ बौआ नहि एलथि हे हम कहलै नहि ओ बौआ तऽ सासुर मे रहे छै तऽ की केना बच्चो छैन हम कहलिए हाँ बच्चो चो छै आ तऽ साउस ससुर सब हम कहलियै साउस तऽ नै छैन आब मैर गेलैन
हँ
ससुर छैन तऽ ओ केना रहै छ बड़ नीक छै भगवाने राखे छथिन लोक के केना रह।
हँ और कि भगवाने सहारा बनै छथिन जकर केओ ने ओकर भगवान
हँ तऽ सएह पूछै छलथि हे
ह हमहूँ अपन ददिया साउस के कहलियनि कि हम नहि एबनि ओ कोनऽ लगलखिन नै अहाँ नै आयब तऽ हम मैर जायब
हूॅं अहाँके बड़की दियादनी एलथि हे ने
हँ एलथि हुनकर की कहानी कहब जहिया भेंट हायत तहिये कहब कि कहू हुनका रहने नै रहने कोनो बराबरे छनि
ह, ह
जे रहै छै आइयो ससुर कहलथि हे रहब तऽ रहि जाउ पर घर छोड़े वाला नै ये से अहाँ बुझिते छियै हम कहलियै से तऽ बा से त बाबु जी छैने एबे करबनि हम हम कहलियनि जे चौदह तारीख क ई बेर मे हम घर में रहबैन त हँ से से हॅं कहलखिन आइब जाउ सभसँ अहाँ अयबै सभटा बात विचार ठीक छै
घर अंगना केना छोड़ दैब आब माँ ओ के मोन ठीक भैलेन कीऽ नै आब
ठीक तऽ भेलैया पर देहमे कमजोरी बहुत छै उ ऊपर से तऽ घाऽ सुखेलै या हल्का अन्दर सेे घे घा छै यऽ आब जतऽ स उ